हेलो नमस्कार
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार अहाँ आजकल बहुत किताब पढ़ैत देखैत छी किछु खास तैयारी चलि रहल हम तऽ मोबाइलपे समय खराब करैत रही किताब पढ़बाक आदत बिलकुल खतम भए गेल छै मुदा आब फेरसँ शुरू कराय के मन करै छै
हँ आब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ै छी किताब पढ़लासँ बहुत ज्ञान भेटै छै मन शान्त रहै छै मोबाइलमे मोबाइलसँ ध्यान हटै छै समय सेहो नीक तरीकां से उयोग होइ छै
हमरा तऽ पहिले कहानी पढ़ब बहुत पसन्द छै राति भरि किताब पढ़ैत रहै चलू मुदा मोबाइल कारण ध्यान नही टकैत छै दू मिनट मन भटेके लगैत छै ई बहुत खराब आदत भए गेल
सही कहैत छी मोबाइल धीरे धीरे ध्यान कमजोर बनाबैत छै किताब पढ़लासँ सोचक शक्ति बढ़ैत छै कल्पना सेहो मजबूत होइत छै एहि लेल रोज थोड़ा समय किताब लेल जरूर निकालत चाहि
अहाँ की तरह किताब पढ़ै छी कहानी इतिहास के प्रेरणा वाला आ हमरा तऽ प्रेरण वालला चीज पढ़ब नीक लगै छै ओहिसे मनमे उत्साह आबै छै जीवनमे किछु करबाक इच्छा बढ़ै छै
हमसभ हमसभ तरहक किताब पढ़ैत छियै कहानी पढ़लाासँ मन खुश रहैत छै इतिहास पढ़लाासँ बहुत चीज सिखत लेल बैठत छी प्रेरणा वला किताब आत्मविश्वास बढ़ाबैत छै हर किताबसँ किछु किछु नया सीखयके मौका भेटाइत छै
हमरा तऽ सबसे बेसी दिक्कत ध्यान लगाबे मे होइ किताब खोलिते नीद आबय लगे शायद आदत छूटि गेल छै मुदा फेर से सुधार करबाक जरूरत छै नहि तऽ समय खराब होइत रहत
हम त सोचै छी जे रोज रातिमे मोबाइल कम चलाबैत किताब पढ़ी शायद एहिसँ नीद थोड़ा नीक आबत मन शान्त रहत समय सही उपयोग होत जीवनमे फायदा भेटात
ई बहुत नीक विचार छै हमरो ई आदत बहुत फायदा लेल रात्रि मे किताब पढ़ला से मन आराम महसूस करैत छै तनाव कम होयत नींद जल्दी आबैत जाइत बिहान मन ताजा रहै छै
हँ गाममे सभ आ बहुत कम लोक किताब पढ़ै छै सभ मोबाइल आ वीडियो लगाबै छै पहिले लोक घण्टो किताब पढ़ै छैले ज्ञान बड़ बहुत जरूरी छै न तऽ ई सोच सीमित भऽ जाइ छै
हँ सही कहै छी किताब आदमी के सोच बदलैत छै नया तरीका से दुनिया देखब सीखे छै सफल लोग सब सेहो पढ़बाक आदत रखैत छै एहि लेल पढ़ाई सिर्फ स्कुल लेल नही होइ छै जीवन भरि सीखैत रहबाक चाहि
हमरा कखनोहु कखनोहु लिखबयके मोन करैत रहैत छै हम सो सोचऽ कागजपर लिखयमे अच्छा लगै छै मुदा नियमित नहि रही पबैत छी शायद अभ्यास कम छै तऽ धीरे धीरे सुधार करब
लिखब बहुत नीक आदत छै एहिसँ सोच स्पष्ट होइ छै मनक बात बाहर आबैत छै आत्मविश्वास सेहो बढ़ै छै रोज थोड़ा लिखबाक कोशिश करू
अं अहाँसँ बात क बहुत प्रेरणा भेट भेटल हँ हम किताब पढ़बक आदत फेरसँ शुरू करब मोबाइलपर समय कम खराब करब रोज किछु नया सिखबक कोशिश करब धीरे धीरे जीवन बेहतर बनत
बिल्कुल सही सोच छै छोट छोट आदत बड़ा बदलाव लाबैत छै सिखू कभी बन्द नहि करबाक चाही ज्ञान हमेशा आदमीके मजबूत बनबैत छै बस नियमित रहू आ आगे बढ़ैत रहू
हँ काल्हि हम एकटा नहि नय किताब कीन कऽ छलहुँ बहुत दिन बाद किताब हाथमे लेलहुँ पहिने जकर उत्साह महसूस भेल किताब खोलियै तऽ पुराना दिन आगाँ देखब लागल सचमे पढ़ब अलग अलग तरहके आनन्द आबैत अछि
ई सुनी बहुत नीक लागल किताब आदमीक के सोच बदली दैत छै जतेक पढ़ब तके नया बात बुझाइत जाय मोबाइलमे सिर्फ समय कटैत छै मुदा किताब से ज्ञान बढ़ैत छै
हमरा तऽ कहानी बड़ा सभसँ पसन्द बेसी पसन्द छै कहानी पढ़लासँ लागत छै जे हम ओही दुनिआँमे छी दिमागमे पूरा दृश्य बन लागैत छै बहुत मजा आब छै समय सेहो जल्दी बित जाइ छै
हँ कल्पना शक्ति बढ़बैत छै आदमीके सोच गहरा बनबैत कखनो कखनो कहानी से जीवनक ठीक सेहो बेटैत एहि कारण पढ़ब बहुत जरूरी छै मनोरञजन संग ज्ञान सेहो भेटैत छै
पहिने हम स्कूल लाइब्रेरी बहुत जाइत छलहूँ घणटो बेसी क किताब पढ़ैत रहै छलहुँ अब तऽ लोक लाइब्रेरी जेबे नहि करै छै सब मोबाइलमे व्यस्त रहै छै ई आदत धीरे धीरे खतम हो जाइत रहै छै
पहिले लोक किताब मे सीखैत छल अब सब छोट छोट वीडियो देखी के खुश भए जाइत छै मुदा असली ज्ञान पढ़ला से अबैत छै धैर्य या समझ बैठैत छै किताब आ सोच देत छै अलग सोच
तऽ हमर इतिहास बढ़ैसँ अच्छा लगै छै पुराना समयके बारेमे जानै मजेदार होइ छै लोक पहिलेके ने जीवन जीबै छै समाज। केना बदलल ईसभ पहिले बहुत किछ सिखन लेल भेटैत छै।
इतिहास बहुत जरूरी विषय छै एहिीसँ आदमी अपनी गलती बुझैत देश आ समाजके यात्रा बुझाइत पुरान लोकल संघर्ष बारेमे जानकारी बँटैत एहिीसँ प्रेरणा सेहो बेटैत छै।
आब हम सोचैत छी जे रोज कहाँ रोज कमसँ कम आधा घण्टा पढ़ी चाहे कहानी या जानकारीवला किताब धीरे धीरे आदत मजबूत होइततऽ तऽ समय सेहो नीक ओ जगापिय भ तऽ मनष शान्त रह रह ।
ई बहुत नीक योजना छै रोज थोड़ा पढ़ब बहुत फायदेमंन्द होइत छै एक दिन मे बहुत पढ़बाक जरूरत नहि बस नियमित रहब जरूरी छै धीरे धीरे पढ़ब जीवनक हिस्सा बनि जाय।
हमरा अंग्रेजी किताब पढ़े मे कनि दिक्कत होइ छै कतेक सब बुझाइत नहि छै एहि कारण बीच मे थोड़े छोड़ि देय छी मुदा सिखब मन छै से अंय धीरे धीरे सुधार करब
शुरुआतमे सबके कठिन लगैत छै हमरो पहिने बहुत शब्द नही बुझाइत छै मुदा रोज पढ़य लेल सुधार बढ़ि गेल नया शब्द लिखी लेल करू धीरे धीरे मशा मजबूत होय जायइत
खने सोचैत छी जे अपन जीवन पर सेहो किछु लिखी छोट छोट अनुभव लिखैत जा सकैत छै शायद बादमे पढ़ैके अच्छा लागल याद सेहो बनत रहल लिखब मजेदार चीज छै
जरूर लिखब अपन सोच लिखबा से आत्मविश्वास बढ़ै छै मन हल्का म महसूस होइत छै धीरे धीरे लिखबाक तरीके सेहो सुधरे छै बहुत लोग एहन शुरुआत से अच्छा लेखक बनै छै
हमरा प्रेरणावला किताब पढ़लासँ बहुत उत्साह भेटाइत छै सफल लोकके सङ्घर्ष पढ़यके ला पढ़यके लागैत छै जे मेहनत जरूरी छै बिना मेहनत किछु सम्भव नहि छै एहिसँ मन मजबूत होइत छै
बिलकुल सही प्रेरणा वाला किताब आदमी के हार मानय नहि देैत छै कठिन समय मे हिम्मत दे सोच सकारात्मक बने जीवन मे आगे बढ़बाक ऊर्जा भेटैत छै एहि लेल एहन किताब पढ़ब बहुत बहुत अच्छा छै।
गाँवमे अगर छोट लाइब्ररी होइत तऽ ओ बहुत अच्छा रहैत बच्चासभ मोबाइल छोड़ैत किताब पढ़ैत नया नया चीज सीखैत ज्ञान बढ़त समाज लेल ई बहुत नीक बात रहितै
हँ ई बहुत अच्छा विचार छै किताब समाज बदलिए सकै छै बच्चा सभके सही दिशा बैठ सोच मजबूत बनेैत भविष्य बेहतर होय पढ़ाई आ ज्ञान हमेशा जरूरी रहत
हँ आब हम अपन छोट भााय बहिनके सेहो किताब पढ़ लेब कहैत कहैत छै पूरा दिन गेम खेलैत रहैत छै हमरा डर लगेले छै जे समय खराब नहि भए जाय पढ़ब बहुत जरूरी छै से जीवन लेल ज्ञान चाही
ठीक बात अब
चलु ठीक छै फिर बात करब